हेलो
हेलो हँ
तऽ हजार बारह सौ अथी पर रुक केला जाए है
रुइक केेले जाय हे ओ तऽ ओहि वीडियो के ओतबे रीचे छले तऽ ओहिमे कथी ओहिमे कंटेंट टो म दम नय होते या शेयर नय भेल हैते मतलब हजार व्यक्ति लग गेलै तऽ कमसँ कम पाँचो दसो आदमी शेयर तऽ कैरतै
या हजार व्यूज गेले लेकिन तीस सेकेंड के वीडियो छ छलैह लोग पांचे सेकेंड देख कऽ ऊपर घुमा देलकै
से रहे बात
हँ तीस सेकेंड के वीडियो है तऽ प्रॉपर जेना माइन लिअ यूट्यूब एक हजार आदमी लग भेजलकै आ ओइ तीस सेकेण्डमे कमसँ कम बीस सेकेण्ड पच्चीस सेकेण्ड तक जे हइ से पचासो सओ आदमी देख लेते तऽ यूट्यूब के बुझेते कि हँ एकर वीडियो मे जान है तऽ ओ ज्यादा आदमी लग भेजलक एक हजार से दू हजार भेल लेकिन अहाँके वीडियो लंग लोक लंग जाइत हेते आ ओ खटाक से ऊपर कऽ दैत होेते फैर उपर क दैत होते औठास तऽ यूट्यूब बुझेय जे एकर वीडियो मे ने है तऽ फेर उ करबे नय केलक आगाँ बढ़ेबे नय केलक
उमऽ
जले है की से बात है तेइ दुआरे देखैने छियै हुक लाइन जोड़े हइ लोकसभ दुनियामे नाइन्टी नाइन परसेंट लोगो को ये जानकारी ही नहीं है कते वीडियो सब चालू होइ हइ तऽ नए देखै छियै कहै हइ वीडियो बनाबैवला सभ दस्तो दुनियामे नाइन्टी फाइव परसन्ट लोगो को ये मालूम ही नहीं हैं
हूँ
तऽ एना जे कहलक की नैय तऽ लोक रुइक गेल ओइ वीडियो पर कोन बात हइ जे पनचानवे परसेन्ट आदमीके मालूमे नइ हइ
तऽ ओना कऽ कऽ जे कहबै कि नय तऽ लोक वीडियो पर रुइक जाइ हइ आ जब रुइक जाइ हइ तऽ पूरा वीडियो देखै हइ चाहे लास्टे मे शुरुए मे न कहैत रहल इस वीडियो में लास्ट तक बने रहियेगा नहीं तो कोइ भ जानकारी स्किप कीजेगाऽ फर सही से समझमे नहिी आएगा तऽ वएह बात छै बात बुझलियै
हूँ
एकटा बात कहू कहू तऽ यौ
हूँ
जेना एक व्यक्ति ए हइ ओ जे हइ से जमीन खरीदलकै आ रजिस्ट्री वला केवला अपना लंग रखलकै आओर ओ दाखिल खारिज नहि करेलकै लेकिन कछु दिनके बाद ओ जमीन खुदे दोसरके बेच देलकै
हूँ
तऽ आब जे व्यक्ति जे थर्ड आदमी भऽ गेलै जे ओकरासँ खरीदलकै ओकर दाखिले खारिज नहि भऽ रहल हइ कैलाकि ओकर जमाबंन्दी यै नै हइ ओहिमे
तऽ जे व्यक्ति से पहिल जेना ए खरीदलकै बी खरीदलकै ए से
हाँ
आ बी दाखिल खारिज नहि कराकऽ बेच देलकै सी के
हाँ
तऽ बी के नाम पर तऽ आब सी दाखिल खारिज कराबऽ जाइ तऽ बी के नाम पर जमााबंदीे नै हइ तऽ सी के दाखले खारिज नहि होतै
हाँ
तऽ सीके दाखिल खारिज होतै ओहि कन्डीशनमे जखन बी के पास ए से जे खरीदने रहै से केवाला रहतै तब ओहि के कहै हइ दर केवाला यानि की दर केवाला रहतै तखन जे हइ से सी के दाखिल खारिज होतै दर केवाला पर इ लिखल रहतै की ए बेचने छलै या बी के आ बी से खरीदलकै या सी तहन ए- -के जमाबंदी मे से डायरेक्ट खारिज भऽ कऽ सी के जमाबंदी मे दाखिल भऽ जेतैय
तऽ ई दर केवाला केकरा पास होतै ए व्यक्ति के पास की बी व्यक्ति के पास
बी के पास जे बी खरीदने रहै ए से तऽ ओकर केवाला बनल रहै
हाँ
तऽ बी के पास जे केवाला हइ से केवाला देबऽ पड़तै सी के ओकर झिरॉक्स करा कऽ
अच्छा तब हतै ने आ तबो तऽ तबे होतै जब ए वला जमाबंदी ऑनलाइन होतै
ए के जमाबंदी ऑनलाइन होतै खाता खेसरा चढ़ल होतै तब आ नै जमाबंदी ऑनलाइन हो- -तै अगर अञ्चल मे जमाबंदी पंजीमे पहिले ए के नाम पर जमाबंदी चलै हइ तऽ ओई जमाबंदी के जे हइ से नेट पर चढ़बाब पड़तै ओइमे खा- -ता खेसरा चढ़बाब पड़- -तै आरो आर करबा कऽ तहन जे हइ से सी के खारिज हेतै दाखिल हो- ए मे से खारिज होत हसी मे दाखिल होतै
ठीक हइ तऽ ए वला व्यक्तिके पास ओ यदि जेतै कि यौ हम अहाँ अपन जमाबन्दी ऑनलाइन कऽ लिअ तू कहतै कै ल हम करू
ओ ओकरा के ल क अथ क लिय ओ राजा सुक्रामचारी के कहते कि सी वालला व्यक्ति क हमर केवाला भेला ई बी के के वाला है इधर के वाला भेल अभी एस खरीदने रहे एके जमा बन्दिन नेट पर न चढ़ रहल हे ते उ काम ही सी के करनाइ ओ दाखिल खारिज करबेते सी तऽ सी नहि नेट पर चढ़बेते ओकर जमाबंन्दी।
अहरे बात तऽ ओहिमे जमाबन्दी चढ़ेतै तऽ ओकर डिटेल्स केना लेतै आब ओ एके।
जमाबंन्दी पञ्जी मे रहै न है डिटेल जमाबंन्दी पञ्जीमे लिखल रहै है जमाबंन्दी नम्बर। केकरा नाम पर जमाबन्दी चलै से हय से सारा कुछ अंचल मे रहै हय।
आ से बात नहि एगो एहनो केश हमरा लग आयल छलै
ओहिमे ज्यादा पाइ ले हे कर्मचारी सब एक तऽ दरकेवाला है ऊर से ओकर जमाबंदी नेट पर चढ़ल रहते तैयो लेते पाय जादा क लाकि केवालाे खारिज होत आ अगर जमावाबन्दी नहि चढ़ल अइ तऽ जमाबन्दी चढ़ाबयके पाइ खाता खेसरा के आरो आर करे के पाय सेहो लेते ओहिमे जादा पाय लेते दाखिल कारिज में।
आर ओ आर मने कथी होइ।
मतलब जमाबंदी मे जे है से खाता खेसरा जे चढ़बै है ओकरा। कर्मचारी सब अपन भाषा मे आरो आर कहै ओई के मतलब।
कि होय से हमरो
हो हो हो हो। बुझलियै रजिस्ट टू रजिस्टर या कथी भेलै
हँय
भेलै कुछो रजिस्टर रजिस्टर कुछो तऽ होइते होते।
हँ।
हा
हेस कोय
तऽ अहाँ बनेलियैया आ ई वीडियो कोनो।
डेली जे हइ ओ अथी बनले हय ओकरा बनेने रहियै जे है से। सोलह इन्टू न के रेसियो मे लेकिन शॉर्ट वीडियो मे लगै है न इन्टू सोलह के रेसियो।
हँ।
तऽ ओकरा जे है से चैट जी पी टी से रेसियो चेंज करबा दै छियै। ओटोके।
हँ।
आ तहन जे हय से ओकरा अथी कऽ क अपन आवाज दऽ क बनबै छीयै
तऽ बनाउ। शुरू मे नै हए माइक तऽ अपने आवाज द क ओनाहिते। बनाउ न ओहिमे कथी लागल है एक महीना चलैयौ न भीड़ जे है से कमसँ कम पाँचो लाख छओ लाखपर चलि जायत ने। तऽ ऑटोमेटिक अहाँकेँ जे है से। एडवर्टाइज उडवरटाइज आबय लगतै तऽ जे है से फेर ओइ केँ बाद खरीद लेब माइक।
हाँ
माइक खरीदय केँ होत। तऽ कनि ढंगरे खरीदब जाहिमे नॉइज कैन्सिलेशन ऑन रहै सेहे बला।
नै तऽ बिकाई है प पाँचव सौ म बिकाई है मइक सातो सौ म बिकाई बइ मइक।
इनशॉट ऐप पर जे है ने
हँ।
दू रुपैआ कऽ सब्सक्रिप्शन देलीय ओइमें सात दिन फ्री ट्रायल है
हऽ
दू रुपैआ दऽ कऽ ओइमें जे है से वॉइस रिकॉर्ड करै छी तऽ ओइमें नॉइज कैंसिलेशन सभ। करय कऽ ऑप्शन है खाली वॉइसे एतै बाहरी आवाज सभ नै एतै से सब लेकिन तैयो जे है से कुछ न कुछ आइबै जा है मतलब कम भऽ जाइ हइ नब्बे परसेंट तक लेकिन बाहरी आवाज कम भऽ जाय है
हऽ हऽ से तऽ भऽ जाइ ओ तऽ कइनो मास्टरमे होइ है नुआइज कैंसलेशन करबै तऽ बहुते मतलब जे ह से ओ नुआज हटा दै है लेकिन उऽ मतलब। बुझियौ एक तरहसँ प्रोफेशनली नै भेलै ओ चीज।
बात बुझलिया पूरा अहाँ पंखा केँ सामने मे या कूलर केँ सामने में रिकॉर्ड कऽ कऽ कऽ जे है से इनसर्ट्स पर करबे तऽ उ ओते नै हटैत कखनो काल कऽ तऽ अही केँ भ वॉइस हटा देत तऽ उऽ पंखे हरहरै लागत
सेहो होइ है डिजीटेकमे जे ऐलै हे से लेब तऽ कनि दू हजार एकैस सौ बाइस सौ रुपैआ में पड़त जाइ में दू गो माइक रहत
दू हजार में
हँ एकैस सौ या बाइस सौ में परड़त दू हजार में तऽ नै देत एकैस सौ नै तऽ बाइस सौ मे देत
कोन कम्पनी केँ
डिजिटेक
ऊ जे एगो रह हय जे शर्ट में जे हय से या कोनो कपड़ा मे चुमबुक टाइप कऽ रहे बटन जेका लगैत रहै देख मे कनी स्ट बुझाइतो नै रहल कि माइक
हँ तऽ उऽ उऽ ओ उदैहे बियालिस सौ में होली लैंड कें माइक है उऽ
हऽ
होलीलैंड केँ माइक हइ दू गो ओइ में अथी केँ माइक रहत आ दुनू ओहि बट अथिए में पौडे मे धऽ कऽ चार्ज कऽ लिअ आ एक बेर चार्ज करबै तऽ आठ घंटा नौ घण्टा केँ बैकअप रहै है ओकर
आँए
एक बेेर चार्ज फुल चार्ज रहत तऽ आठ घण्टा नौ घण्टा तक चलत
आ ओटीजीजे है से एगो अलग से देत जाहिसँ अहाँ जे है से लैपटॉप स रिकॉर्ड करय चाहैत छिय तऽ लैप टॉपर वाला रिकॉर्ड ओइमे अथी लगा सकैत छी यू एस बी आ नइ मोबाइलमे करै छी तऽ सी टाइपके मोबाइलमे देत तऽ अपन मोबाइलमे घुसालू
हूँ
तऽ से बात हइ
ऑनलाइन पर तऽ बहुते देखबे हइ माइक सबके
कोलीलैंडके बियालिस सौ मे देखबैत होत
ओहन वला माइकके देखबै हे बारह हजार
नैइ नैइ कमोवला हइ होलीलैण्ड होलीलैण्डके वेबसाइटे पर जाकऽ देखबै तऽ कमोवला हइ
बारह हजार देखबै हइ ऑनलाइन
अरे बारह हजार देखवे है चाइरो हजार वाला देखबै रुको हम अहाँ के जे है से भेज दे छी छैए एगो अथी होलीलैंड माइक इ लिअह हॉलीलैंड माइक देखियौ ऐ पर जे हय से माइक के सेट्टे एगो देखाइ दैत होत दूगो बला पर तेइप क्लिक करियौ चाहै रुकू हम ओ डाायरेक्टे भेज दै छी अहकेँ रुकू डायरेक्टे हम भेजे दै छी अहाँके ओ अपने आप पता चैल जायत अहाँके एम टू माइक कहै है ओइके हाॅलीलैंड एम टू हेलो
हूँ
होलीलैंड एम टू कहै हइ ओइ माइक के होलीलैणड लार्क एम टू